हँ आवाज जाय या
आवाज आबि रहल अछि
हँ की हाल चाल छै
ठीक ठाक छै
ठीक ठाक छै गरमी खूब छै
आओर गर्मियो भयंकर छै ओहो मेघो लागल सेहो किछ नइ भेल
अच्छा
कने काल हवा चलल आ फेर ओहिना के ओहिना
हँ पानिन तऽ पड़बे नहि करैत छै एको रती
पैन तऽ नहिए भेलैया हावो होइतै कने नीकसँ सेहो नहि भेलै हल्का फुलका हवा
हमरा सब त कनि हँ नहि एतऽ तऽ ओतऽ नहि ओतऽ तऽ ओतऽ कतौ ने कतौ कनि मने हावा छय कहै छै आ गाछ वृक्ष छै ने कतबो गाम घरमे नहि रहै छै तैयो गाछ वृक्ष एखन गाम घरमे खूब छै
हँ तै कहलो एकरा राहत छै एमहर तऽ ओहो राहत नहि छै
सेहो छै आ दोसर छै की जे किछु घर जे छै पक्काके तऽ किछु घर जे छै से खपड़ोवला छै तऽ ओइ में कनि राहत खपड़ा बला में कनि बेसी राहत भेटै छै
अहू से बेसी राहत छै जे फूसवला घर रहै छै खरवला
के घर रहे छै
ओ ओहिमे ठण्ढापन रहै छै लेकिन आब ओकर तऽ बहुत कम छै बहुत कम भए गेले आब सब तऽ पके घर बनेने जा रहल छैथ
हाँ
तऽ गरमी तऽ बढ़ले जेतै
हूँ
ओर कोनो सौँसे आब उएह भेल जा रहल छै
हँ सौँसे पूरा उहै भेल जाय छै
गाम जे देहातो छै ततहु ह जे वज्र देहातो छै ततहु आब पक्केवालला भेल जाइ छै
हो
आब फुस घर बाला नहि छै
सब ठाम आब वेह घर ई वला जे छइ फुसवला बहुत कम
त मैट वला भीत पर सेहो होय छै ओ सब और ठंडा ठण्डा होइ छलै
हूँ हूँ हूँ
ओसभ तऽ आब नहिए देखबै
ठण्ढ़ा ल नाइ ओ नाइ ओ सब घड़ आब धीरे धीरे खतमे भेल जाइ छै
आब आब खतमे भइए गेलै आब
हू और अहाँ सबके आम ताम चलै छैय
आओर ऊँ तऽ एहिबेर ओते फड़ले नहि छलैया आम तऽ एहिबेर ओते फड़बे नहि केलै तहन तऽ बजारेमे
हँ
दोकानेसँ आनू
साममे हूँ
सेहो बड महग
हू सब रंग के आम भेटैत छै बाजार मे सब रंग के भेट
सेह तऽ भेट
आ सब रंग के आम भेट बाजार मे अच्छा केहन महग
एखन तऽ आब आब सबटा महग भेल जाइ छै सबटा महग भेल जाय छै
हँ आब तऽ धीरे धीरे ह खत्म भेल जाय छै ने आम ताहि दुआरे
हँ तऽ आब महगे भऽ गेलैए सभटा
हू
आब आब ओसभ जरदालू हू जर्दालु तऽ एहि बेेर बड कमे देखलियै जर्दु जर्दालू आम
हमसब एको बेर एई बेर जर्दालू खेबो नइ केलहुँ बात छै की खैर खरीद कऽ एहि बेेर हमसभ आम ओते खेबे नहि केलियै किएकि अपने छलैया एखन तक तऽ चलिते छै अपनेवला आम तऽ ओतेक खेबे नहि केललैए तऽ सपेता तपेता आयल छलैए सपेता तखनसँ अथी कृष्णभोग से सभ आयल छलैए आ ओ नेइ ओ एहिबेर देखै छियै बिकाइयो ले नइ अबै छै
हँ
जर्दा जर्दालू
सएह भऽ गेल जर्दालु बाजारमे तैयो अबैत छलैया लेकिन लेकिन आब एहि बेर बड्ड कमे देखल एहि बेर लागि जाए ओकर बेसी नहि फड़लै ह
नय बेसी नय छै आ एहि बेेर कर्तव्यतो बड्ड छलैए नः जेत तेत तऽ भोज भातमे आम भेबे केलैए नऽ आम सबठाम भेलैए नऽ भोज भातमे सबठाम
ह आमक आमक समयमे जेकर सबहक सेह होइ छै तऽ आम रहिते छै
हूं सुनै छियै एहि बेेर गोधनपुरमे करते एकटा भेलैए तऽ एकदम जर्दा जर्दालू सब एकदम खेनिहार सबके लगै छै जे मुँह तोड़ि देलखिन हेँ ओतेक आम भेलैए एकटा उपनयन छलै गोधनपुरमे हू मामा गाममे हम बर ताहिमे हाँ ताहिमे खूब भोज भातमे छौ बड आम लोको खूब छलनि हुनका सभके हँ
आमक समयमे होइ छै कतेटा तऽ आम तऽ रहनाइए रहै छै दैते छै सब बिना आमके भोज हेबे नहि करय
एकता भोज की कहबै अपना सबके के तते रंग बिरंग के तरकारिए देल जाय छै न तरकारिए से मोन भैर जाय छै तरकारी भेल माछ भेल माउस भेल
सभटा चीज आब आब भऽ गेल छै जे ओ एते केलकै तऽ हम एतेक देबै ओ एगारह तरहके देलखिन हँ ओ तेरह एगारह तरहक तऽ हम एकैस तरहक ओ बाइस
आब तऽ मिठाइय के भऽ गेलैए एकदम जे फल्लाँ जे चारि टा मिठाई केलखिन तऽ हम छो टा करब ओ छो टा केलकै तऽ हम दसटा करब
सभटा मे आब सएह भेल जा रहल छै
लेकिन पहिले के भोजमे जते ततेक आनंन्द अबैत छलै ने ततेक आब एतेक जे लोक कहियो दैत छै तऽ ओतेक भोजमे नहि आनंद अबैत छै आब आए काइल के भोजमे पहिलका भोजे एकटा अलग छलै
आब ओहेन आब लेकिन खेनिहारो आब ओहन न छैथ जे पहिले
नहि हँ
रसगुल्ले गुलाब जामुन टा होइ छलैए लेकिन जे बैसे छले या तऽ कते कै गो
छै लेकिन तइयों खाय वाला सभ एखनहु खाइते छै सेहा बत
लेकिन बौआ बहुत कम
हँ हँ हँ से छै लेकिन एखनो सब एहन एहन छथिन जे दै छथिन सौ टा एक बेर मे घीच दै छथिन रसगुल्ला तेहनो सब एखन छथिन
से तऽ छै हँ से आब गोटेएक आधेक
तहन बहुत कम हँ से
हमरा सबके एक बेर बरियातीमे गेल रही
हाँ हाँ
तऽ ओहिमे एकटा हमरो बगलमे बैसल रहैथ आ छलैथ देखै मे एकदम पातर चितर
हँ ओहिसँ कोनो फर्क नहि पड़ैत छै खेनाइ एकदम भरपूर दै छैै अब लोक
जेहन दिअ लगलखिन तऽ तरकारियो सब जतेक रहै सेहो सब जे अपन खेबाक से खेबे केलखिन दही दही पड़लै तऽ ओहो देलखिन आ ओकर बाद रसगुल्ला जेहन परस
एते कोन पेट मे हमरा से आश्चर्य लगैया जे एते एते खाइ छै
आ से खेलखिन आ तकर बाद जहन मिठाइ चललै
हँ
मधुर मधुर मिठाइ तहन शुरू भेलै परसनइ ओहिमे जेहन रसगुल्ला पररसे लगले तखन हुनकर देखलियन जे सबके अपन जेना चारिटा पाँच टा दस टा कऽ केऽ देने जाथिन हुनका लग जहन एलखिन परसैत परसैत तऽ कहलखिन जे देबाक अछि तऽ तहन ठीकसँ दियौ तऽ ठीक से दौ मतलब जे दुन हँ नहि मतलब आजू लऽ कऽ जौ ओहो ऐके बेर दुनू आजूड़ लऽ गेलखिन आ देलखिन जे ओहिमे तीस चालीस टा आयल हेतन आ ओहो एहन खेनिहैर छलथि जे ओहो एकेबेर आजुड़े मतलब गफामे भरथिन एक बेरमे सातटा आठटा आ एक्के बेर टपाकसँ देने जाथिन हमरा बुझायल जे अन्दाज कम सँ कम दू सए से ऊपर ओ घींच देलखिन पाँच बेर सा चारि बेर पांच बेर पर से लेथ ओ चारू पाँचो बेर लेलखिन
हू
आ देखे मे एकदम पातर छितर लिखलि त कथ गेलै
ह
पेटो नै बुझायल आ कि
पहिलका सुनैत छियै पहिले जे लोग हँ सुन जे पहिले लोक जाइत छलियै तऽ रौद गैर कऽ रसुल्ला खाइ छलियै अँगनामे बैसलहुँ आ रस गाारैत रहलहुँ रस अँगना बाहर तक बहरी तक चलि गेल तघार
हँ ओ ओते गड़ितो नहि छलखिन हल्का दबेलथि आ सीधा टपाक छोटा छटा कऽ के एके बेरमे खेनाइ गेलथि
बाप रे बा रेह
तेहन खेनहारो सब छलखिन
मिथिलाञ्चलमे छै ए एहन एहन एत खौकार सब छथिन एखनो हाँ तहन छै कि पहिले छलै जे जैतै आब कोनमे छथिन
हँ आमे जे छै तऽ आमो एहन नय छै जे कोइ कोइ एहनो छथिन जे सत्तैरिटा अस्सी टा घीच दै छथिन अखनो
हँ से हँ से खूब दै छथिन तहिमे जर्दा जर्दा लू रहै छै तऽ आरो ढ्ंगसँ दै छथिन
जर्दा जर्दालू तऽ आओर नीक से दे सिंह जहन मालदहो
सेत कहलमे ओ तऽ आरो नीक से हँ खूब देह हँ खूब खाइ जाइ छै खौकार सब एखनो छै एहन नय से अपना सबके मिथिलाञ्चलमे सबचीज छै कोनो चीजके कमी नहि छै खेनिहारो छै नहियो खायवला छै खेनिहारोसभ छै सभचीज देखय लै भेटत अहाँकेँ अपना सबमे के गाममे
हँ सब तरहक भेटयै
हाँ सब तरहके सभ तरहके लोक भेटै छै हूं
हाँ
सएह सब छै तखन तऽ देखियौ आओर कर्तेव तो छै अहाँसभके कतहु क कि नहि
नय आब तऽ एखन नय छै आब तऽ बितलै आब एकटा छलैए इा चौबीसके छलैए बाबाधाममे लेकिन ओहिमे जा नहि सकलहुँ
ह नहि होइत छै सभठाम पुरनाइयो नहि ने सम्भव छै खर्चो होइत छै ने
उन्नैस तारीखकेँ पूर नहिए रहियै
हँ सभठाम सभटा नहि होइत छैक हँ आ सभटा नहि ने होइत छै लोक के सबठाम जे लोक पूरियए लेतै से केना हेतै खर्चो लगै छै ने
खर्चो छै समायो के अभाव
आ बड्ड आ समयोके अभाव छै लोके आ तऽ फेर आ गाड़ी बस दुनिया दारी बड्ड झञझट छै फेर कतहु जाइ लए कपड़ा कीनू ले तऽ बड़ुआ कपड़ा भेलै बड़ुआ के बाप के भेले माय के भेलै आब तऽ ततेक ततेक लोक बढ़ा देलकै या नऽ जे किछो कम भऽ जाइ छै तऽ आ अपन मोनेके सन्तुष्टि नहि नऽ भेटैत छै किछ के जे कमी रहि जाइ छै तऽ
पहिले लोक बरुआ टा के दै छले बरुआ माायके दै छलै या कपड़ा के पहिले छल छलैय ने खाली आशीर्वादी दै छलैया
आ आब तऽ दादाके दादीके बहीनके भायके बरुआकेँ सभकेँ दै छैय
घरमे जतेक रहै छै
सभके दै छै तऽ तैहिने तऽ ओते कतयसँ अतै आब आमदनी लोकके घेट गेलैय आमदनी ओते नहि रहि गेलैय लोकके आ
ओएह छै आब पहिले ओतेक गोटे रहै छलैय
गेलियै आ सभटा जे छै ई होइ छै ने जे ई नहि करबै ई नहि करबै केना नहि करबै सहे छै
सेह बात छै
हँ छलैया आब धिया पुता के पढ़ेनाइ य कतेक दिक्कत भऽ गेलैया लोकके नहि जुट पटै छै सभके किएकि आमदनी छै कम आमदनी कम छै आँय आ तखन ओकरा सबके छै आ आब बच्चो सब पहिले जकाँ नहि रहि गेल छै पहिले छलै कि जे कहुननााकऽ किछो खा लेलक कहुनााकऽ किछो पहिर लेलक कहुना रहि गेल आब बच्चा सभकेनि ओकरास सभके सभटा अपन म मोनके अनुकूल भेटबाक चाही
हँ आब ओहोसभ देखैत छै जे ओ ओ पहिरैत छै
आ सएह ने फल्ला एना रहैत छै तऽ हमहूँ एना किया नहि रह आब दुःख कटि के बच्चासभ रहैवला नहि छै जतबा अहाँके अइ ओतबामे बच्चास सब पर भरपूर खर्च करियौ से भऽ गेलै हँ ने आँ पहिले आब नहि आब तऽ सबसँ पहिने स्कूल कॉलेज जे जाइ छै तऽ आब ओकरा सबके कपड़े लत्ता मारि कऽ दै छै ने जूता दियऔ फल्ना दियो चिलना दियऔ कतेक चीज के टाय दियऔ बेल्ट दियऔ कते भऽ जाइ छै आ तखन सब तकर बाद किताब
जरूर सभटा जरुररिए रहै छै
के सभसँ बड़का मारि करै छै नऽ जतेक छै छोट छोट वर्गमे जतेक बच्चा अइ ओ तऽ आरो जान मार दिलक य लोक के छोटकी जे अ हमर बेटी ओ ओकरा बड़का अइ ओकरा कम पाइमे भऽ जाइ छै किताब ओकरा द अढ़ाइ दू हजार तकमे भऽ जाइ छै